हेलो अंहीं से की बजै छी
जी
की हाल छै यै
ठीक छै
हाँ
घरमे त
सुूति रहलियै एखन यए
आ बली द
की सभ खाना पीना भेलै
चिकन चावल
चिकन चावल चिकन बनेलियै हमन
नहि ट्यूशन मे मिलल रहै
मतलब अहाँ ट्यूशनसँ चिकन लगाबै छियै
नहि भीख मांगि कए उह खा लेली हमसभ तऽ उहे करै छीय ने अब
नहि तऽ ईसभ गलत बात छै ने ईसभ गलत बात छै ने ककरो घरमे केओ अगर अहाँके आदर सम्मान करैएा आ ओ कहै जे घर पर लेने जाउ तऽ ओ अन्याय गलत छै
ओकरा आम एलै हेन दू बोरा कीन कऽ आब ओ कहैत छै जे अहाँ आमो लऽ जाउ हम बहुत बाँटि देलियै हमरा एखन आम के के खेत
कोन आम छै कोन आम
के कोन आाम छै हमरा से नहि पता
मालदह छै मालदह छै बम्बई छै कलक कतिया छै कृशनभोग छै कोन आम छै
से हमरा नहि पता काल्हि हम आनब तऽ देखाब
ठीक छै तऽ काल्हि अहाँ कतेक अनबैय
से हम ओहो दिखा देब
सुनू ने तऽ अहाँ अनबै ने तऽ एक बेर हुनका कहि देबै जे ठीक छै मैडम हम तऽ आम लऽ जा रहल छी अहाँके रिक्वेस्टपर लेकिन अहाँ पैसा लऽ लियै एतेक बात अहाँ जरूर हुनका करू
ठीक छै
ठीक छै ने एक दू बेर प्रेसर करबै ओहिके बाद जहन नहि लेता तहन तऽ कोनो बात नहि छै
ठीक छै ठीक छै
कतेक अमन ब क की मूड यऽ पाँच किलो दश किलो बीस किलो पचीस किलो की य
सेम नहि पता जेते दे त मते लोक आब जा माँंगथोड़ छै
नै नै माईन क चलु अहां कें दु किलो देलक पसन पैडि जायत न क़हबैय मैडम हम दस किलो का पैसा देते हैं इसमें से दस किलो हमको दे दीजिये के
ठीक छै देख लेबै
ठीक छै ओनाते ओनाहितो ग बात करै छीय आमके राजा जे छै ने मालदह होइ छै मालदह मालदहमे की होइ छै पता यए जञान ग्ञान कोनो आम खाइ छियै ने ओकर कुद्दामे रेसा रेसा टाइपके अबैय ने दाँतमे फँसि जाइ छै
हँ हँ
अबै छै ने तऽ मालदहमे ओ रेेशा नहि रहै छै ओ खाली गुद्दे रहै छैियै खाली गुद्दे रहै छै गुद्दा रहै छै आ आठी रहै छै
अच्छा एहन बात
खेबै ने तऽ गप गप खाली मुँहमे जायत रेसा तेसा नामके कोनो चीज नहि होइ छै तें दुआरे आम कह हम तऽ गरदा उड़ा दै छियै जी एक बेर मे बीस बीस गो आम खााय छियै
अभी जतऽ छीयै ओतऽ खाइ छी किी ने
दू ब एत एक दिना खेने छलियै दा आनलै दानलकै पियर पियर आम तऽ एक दिना कहलियै कि जे आम अनलकन तऽ हमरा बुझायल जे अपने गाँ सनक मिठगर हेतै पियर पियर देखलियै एकदम नमहर नमहर कहलियै कट रहे भाय चारि गो पाँच गो ल र साला एके कच्चा तऽ मारलहु ओ पहिने सरा लागल आ खटगर लागल कहलिए हटा गे हटा पूरे के पूरा थाली हटा देलियै व छ मतलब पानि जगह न कोनो स्वाद नहि मीठगर किछु नहि
ओ
नहि बुझलियै आब मान केे चलूं पइनसूरा बताबै छी अहाँके एक गिलास पइन मे एक चीनी एक चम्मच चीन्नी मिलेबे तऽ कोनो मिठगर लागत अहाँके पानि हँ तऽ मु जजफ्फरपुरके छी नहि त दुआ अहाँके तऽ बहुत किछु लागत अहाँके तऽ एगो दाना दऽ देत तऽ लागत मिठगर
लागबे करत
लागत ने अहां कें त मिठगर नमकीन मिठगर त अहां बहुत किछ लागैय या आइ अन्हा कें नमकीन पसंद करबा दियो न
अच्छा फिलहाल तऽ हमरा अहीं के पसन्द करे किया
हँ हँ बिलकुल सही बात छै लेकिन एहि बेर अहाँके नमकीन पसन्द हएत बढ़िआँ बढ़िआँ क्वालिटी ओरिजिनल मेटेरियल नेचुरल आ बेसिय देशी मछलए
कलुआ
हँ कलहुआसँ जे निकलतै से
हु ठीक छै ठीक छै बसे तऽ हम देख लेबै
नहि हुए ओ जेबे करै मुह
से तऽ हम देख लेब
ओ ते देखये पड़ल अहां के ओ मे कोनो दिक्कत नहि छै
अरे अरे पूरा पूरा ओने किया च लै छी पूरा
बाप रे बाप ग न न हँ हुँ कुला कलियै कुला कलियै दबइ कने छलै मुँह बला
हँ हँ केलियै
कबर क लिय परदमा
कहने त रहली अखन दुबारा नहि बाजब हमरा नींन्द आबे लागत देख बोरिंग बात नहि पीछु हमरां आलगे तभे ने बतेलु
सुनल नीद के गोली मार दिय अहाँ ई बात खतम कऽ क वीडियो कॉ पर एबै अह
अहाँ इन्तजार करू इन्तजार के फल मीठा होइ छै शर्त छै शर्त अहाँके एहि बेेर एतेक तर पायब जे अहाँ बरसब तब ने मजा हयत
ओ तऽ अयबे करतै ओ तऽ हमर अधिकार यऽ हमर हक यए
तब ने वरसप अहाँ बरसप तब ने हमरा मजा आयत
वरषब हम
हमरा देखयके ह केना बरसै छी
एहि बेेर तऽ आंधी जकाँ बरस ह
उह देखे लए आबै छी
आंधी तूमान जकाँ बर सब यमहर त टूटत केम्हर त फूटत वही क समरा
ओहे देख खेले आबै छी जे कैइसन बरसब अहाँ
अरे बाप कोन तऽ आउ ने
एल ई बार अहाँके हम तड़पा देब
ठीक छै ई दू दिन कररपा सकैत छै तीन दिन चौथा दिनसँ हमरे मु्ठीमे रहब अहाँके पूरा चीज
अच्छा ओ तऽ हमरा पता छै नहि बचि पयबै ओहन लेकिन हयल ने एखन तऽ पा देब हम किएकि एखन तक हमरा अथीमे आए
ठीक छै ने कोनो बात नहि छै मुठी रख ने सू
एते तकब अहाँके जहाँ स्टेशने पे आ स्टार्ट हो जाय
ओ तऽ बस चलितै ने तऽ स्टेशनपर तऽ शुरुए कऽ देैतहु लेकिन कोनो बात नहि छै हँ हमर तऽ सभसँ प हमर बच्चाके सभकिछु
कथ खाना खाना शुरू दैतई रहे
खाना खाना खाना खाना पीना सभके शुरू कऽ दैतहुँ
अच्छा अच्छा
खैर कोनो बात नहि छै अहाँ जखन अयबै ने तऽ अहीँमे तऽ हमर खाना पीना छै ओहिके बाद तऽ घरके खाना कम अहीं के खाना जादा खेबे है
किननके
एकदम नेचुरल खाना
किनके खेबै
नीचा वालला ओकर वाला
अच्छा एते नहि पुछलिय ग ने हम वहाँ से
आँ
जदा न बाजू
अरे तऽ नीचामे खाना बनाबै छै ने ये मेषवला आऊपर मे जूस दै छै ने पियए वला
ह नीचामे खाना क ल ऊपरमे
तऽ हर चीजके अहाँ डबल मीनिंगमे कििया लै छियै जी हँए
हुँ
हँ हो गेल ने नींन्द आबि गेल ने
नहि नहि क भैय बैठी गेलऐ नींद कोयल देल नन्दीय
दिन मे तऽ अहाँ सुतबे केलियै तऽ नीन्द क अथी हएत अहाँकेँ कहियौ ने जे फोन राखब आ चलि जायब इंस्टाग्रामपर
अहाँके कसम नहि जायब
महर बच्चा तखन सुीधऽ सुतऽ हबै
आँ
वीडियो कॉल पर नहि हयबै
क जोरसँ आबैय या
कथि
नीन्द आबैय या नीन्द
हँ जन तऽ हम कहब ने तऽ आय कें नींद आयत
कहब कि यहाँके हम तर बाद देबेबे रुकू न
ओनो बात चारि दिन तर बना
हुँ ओकरा बाद हम पक रा जेब
ओहिके बाद तेहन पकड़ेब ने उच नानी जेना मन तेना तोरा नचबैत रहबो हम
ह्म गुड़िया गुड़िया समझ ग
एकदम गुुरिया खिलौना समझके
मतलब त अहाँ हमरा खेलउ नहि समझै छियै
ह नहि नहि बेटा हमर
खिलौना टूटि जायत तब
नार बाप बच्चा य
खिलौनाके की मरि जायत तब
फेर साला गरियैयौ अखने माथा सनकेमे तू
हँ
ई सब बात नै बजीहे
खिलौना ऊपर पहुँच जायत तब
पीछ बच्चा बेटा गाम आंय हेलो
बूमे बैबू नहि भेलइ
इहो बात तऽ निकलत बादमे अखन नहि निकलत
मायगे मे पाप रौ बा उ तऽ बादमे निकल
तरपा देब अहाँके हम बस इ देख ते जाउ अहाँ तीन दिन ये न वापस तीन दिन मे अहाँके नानी से भेठ कराएब
कोनो बात नहि छै ने लेकिन ई नानी परनानी छेर नानीसँ भेँट करा देत चौथा दिन
ह
एतेक बात अहाँ जाइन लियौ हूँ एतेक बात माइंड मेकअप कऽ चलु मैडम
ओ तऽ हम देख लेबै लेकिन एखन तऽ अहाँके बारी ये
एखन तऽ ठीके छै एखन तऽ परेशान हम भए जाएत साला आइ चारि तारीख भऽ गेलै जल्दी सँ आठ तारीख हेतै न तऽ एतेक देर तऽ एकदम थर्मामीटर ओन रहतै
कथी करबै अच्छ रूकू हम करै छी करै छी
राखू राखू
राखू न